हेलो हँ हेलो ठीक छियै ह ठीक छियै की करै छी खाना, खानो बना लेलियै हँ, एतेक जल्दी। आँ। हेलो।
इहाँ सभ जल्दी खाए छै।
एते सबेरे अहाँ सभ खाय छियै हूँ। कहलो एत सबेरे खा लै छिय अहाँ सभ। कि सभ बनेलियै।
दाल भात सब्जी। इहे बनेलियै एखन।
रात मे दाल भात खाए छियै?
हँ, हमरा घरमे सभ दाल भात खाए छै।
रातो कऽ दिनो कऽ।
हँ।
ह, रोटी अहाँ सभ कम खाए छियै ने।
हँ।
कथि के सब्जी बनेलियै?
एगो आलू परोर कऽ एगो या आलू। बैंगन अदौरी कि।
अदौरी कऽ अपने से बनेने रहियै अदौरी कऽ कीन क
एगो।
बब ने ब अदौरी अपने सँ बनेलियै कि खरीद कऽ अनने रहियै?
अपने, सँ बनेने छझलियै।
वहा। अदौरी? केनाकऽ बन यै अदौरी?
ह, फेर
हूँ, हूँ। हँ। सीधा घाट कऽ फेन देलियै मिला कऽ हट देलियै।
अ घी घी सभ दा कऽ उदद
हूँ, रौदा रौदा।
ह, एगो कपड़ा फिट कऽ सुख कऽ। अच्छा तऽ सुख तऽ ओ दायर कऽ दाम राखि लेलियै
ओ हमरा सभके एखन खाना नहि बनलै हन आब बनेबै हमहसभ कऽ। कहाँ किछो करै छै, खेनाइे तऽ कहलहुँ एखन नहि बनेलियै आब हमहूँ सभ बनेबै।
अच्छा।
हमरा सभके घरमे कनि लेट से खाय छै। दस बजे तक खेती।
हमरो टेस्ट खेतै बसाखेथिन एखन
अहाँके ससुर खेतैथ ह ह हमरो सभके आब जाइ छियै दालि भात हमहूँ सभ दालि भात सब्जीओ बनेबै आ कनि रोटीओ बनेबै दस क बनबै पत ने हमरा घर ओ गहूँम के रोटी नहि मकइ के रोटी सब खेते आइ ह
अच्छा
मकइ बला रोटी खेतै हूं मकइ के रोटी हँ आब कहाँ खेत मे मक्कै उपजे छै
ह
ओ तऽ पहिलुका टाइम रहै तऽ खेत मे उपजाबै जाइ छलै आब कहाँ उपजै छै खेत मे
उपजे
पहिले तऽ हमरा सभके ओ हमरा सभ के नै उपजै छै पहिले तऽ तते उपजै छलै जे भरि भरिति कहै छियो बालि जे होइया तकर दाना हमहीं सब छोड़बै छलियै भरि राति जागि जागि कऽ लेकिन आब नहि भरि रति जागल रहै छलियै पेच कस नहि होइया उसे स लाइन बना दिअ तखन भरि भरि रति छोड़बिते रहै छल
ओ
हमरा सबके महीषो गाय छलै तऽ ओ आटा नै अनलियै ग्रिल क मकइ आनलियै खरीद तऽ ओकरा अपन भुजिकऽ खापरिमे
हूँ
तखन पिसा कऽ ओकरे रोटी अपन बनेलियै हन बनेबै एखन नहि बनेलियै
हँ
ओहे सभ रोटी आ हमर ससुरके नून घी बड्ड सुन्दर लागै छैन सेन खाइमे
हूं
हुनका डायबिटीजो छै तऽ डायबिटीज़ में तऽ बुझले यै मक्कइके रोटी मड़ुआ रोटीसभ खेबै ला कहै छै डॉक्टरो सभ आब
हूं हूं
तऽ ओहे बनेबै हम मकइ के रोटी आ नून घी आ दूध त छै है अपने
हँ
हँ
ओहै खाय जेबै आइसब
हँ हमहूं हमरो नीक लागैए मकइए रोटी बेसी गाँवके लोकसभ के नहि बुझै छियै पहिले तऽ लोक कहै सभदिन खाइ आब तऽ लोक शौख से खाइ छै मकई के रोटी
ओकर आबैया रोटी
हँ ठोकै छियै रोटी किया नहि ठोकल हेते यै गाँव मे रहिके रोटी नहि ठोकल हेते तऽ
ह ह ह
बन
नहि नहि हमसभ बेल के नहि बनबै छी ठोकिएके बनबै छी
ह
अहाँ सब अहाँके नहि आबैय जे बेलै छियै की
नहि हमरा नहि आबैया मां हमर ठेक दै रहै
तै अहाँ कहलियै हम हमसभ ठोकिए कऽ बनबै छियै बैेलुएमे हमरा सभके नहि होइ छै फाटि फाटि जाइ छै आ ठोकुआ तऽ ठोकि लै छै हँ
नहि हमरा से ठोकल नहि होइया
ह
और आब
आ मकई के रोटी बनबै मे कते टाइम लागतै ओतऽ खाइो लऽ बैसथिन तऽ तुरते बनि जाय छै
हँ
ब ब बू रोटी तऽ ठोकबै आ त ओहिमे पकबैमे कोनो टाइम लगैत छै तुरते बनि जाइ छै जा नहि बनबै छी हँ खाइ से मतलब दस मिनट पहिले जेबै
हूँ
आ हमरा घरमे बेसी लोको नहि ने छै चारिए गोटा रहिते छै तऽ ओतेक बनबैयोक नहि छै एगो एगो रोटी बनेलहुँ हे उहै काफी छै
तखन तऽ चाइरे गो रोटी बनब पड़त
हँ हँ तै ने बैसल छियै नहि तऽ अती काल बनेने रहितियै की हाम बना ह ओना मकइके रोटी आ खेसारीके साग सभके जे सीजन रहत तऽ बड्ड सुन्दर लागत साग सङ्गे खायमे ह हँ लेकिन एखन तऽ सागक सीजन नहि छै खेसारी सागके
हू
तैो इहो सब ठरियओ साग सब जे रहै छै ओहो सब भुजिके खाइ छी तऽ नीके लागै छै ह
हँ हँ
एन तऽ हँ जाड़ेमे होइ छै आ हमसभ सुूखा कऽ कनिक राखिओ लैत छियै हूं हूं तऽ ओकरा ओकरो बनबै छियै तऽ नीके रहै छै लेकिन ओ स्वाद नहि रहै छै जे रहत ओ काँचवलामे हँ सु ब हँ रहैत छी नीक लेकिन स्वाद ओ करबड़ हूँ हूँ हँ
और बच्चा सब पढ़ाई करे यै
हँ हँ साँझक टाइम मे एक दू घण्टा पढ़ै छै बच्चोसभ इसकुलमे देलक अपन लिखै तिखै लए तऽ उएह सब बैस कऽ लिखैत रहल तैँ कनि आओर अणठा दे छैै साँझे खुआ देबै तऽ साँझे सुूति रहतै लेट सँ खयतै तऽ अपन लेट सँ सुतबो तऽ करतै ने हँ हँ हँ तैं लेट करैत छै जाईने बुझिके लेट करैत रहै छै धनमासम बड्ड गर्मी मौसमके बारेमे नहि पूछु तते गर्मी छै जे की कहू गर्मी सँ पाकि रहल छी पानि ने कहाँ रौद रहे जड़ल सनके भरि दिन आ तय परसअ जे हँ
हमरा सबके उम्हर तऽ पानि भेल हन आय
पानि अहाँसभके उमहर पानि भेलै
हँ दुपहर मे भेल हन कनि मनी पइन
देखियौ अहाँसभके तऽ कम गरमी लागैत हैत एखन
हँ एते गर्मी नइ छै एतऽ
हमरा सबके इमहर बड़ गरमी छै यै हालत खराब भेल यऽ ऊपर सँ ई लाइनवला जे यए सेहो दस दस मिनटपर धाँइ धाँइ लाइन कटने छै हँ लाइन हमरो सबके बड़ काटै छै गर्मी मे एक्को मिनट लाइन काटत जेना लागै छै छिलमिलली छोड़ेने रहत घर मे
तऽ कोठा पर सुते छिय कि नीचे मे
नइ नइ कोठे पर सुतै छियै नीच्चामे सुतैए वला नहि छै तऽ कतऽ सुतबै नीचा मे गर्मी मे छै नीचामे सुतयवला मस्त हँ तैं कोठे पर सुतै छियै नींद ते नहि होय ओतो त मच्छर बुछियो भइर राइत जगेनहिये रहे छै तखन करबै की तऽ ओनाही अपन पड़ल रहितऽ टकटक तकैत रही
हँ ओनाहियो लोक के एगारह बारह बजे से पहिले नींद कहाँ होइ छै
ओ तऽ ओनाहु नहि होइ छै लेकिन ई मच्छर काटत तऽ ओहो जे बारह बजेके बाद हैत सेहो नहि
हँ भोर के नींद हैत तऽ उठैेये के बेर भऽ जाइ छै
केओ अपना सबके गाँवमे तऽ भोरेसँ उठु काज करू घर बाहरू ई भोरे सँ चालू रहै छै
हू हू
चारिए बजे सँ सब उठि गेल तऽ आब उठैए पड़त उठे बैस थोड़े होइ छै घर म
रौदो उगि जाइ छै सबेरे ऐतऽ
हूँ अपना सबके गाँवमे तऽ आठ बजैत बजैत खानो पीना बनि गेल सभ खायओ पी लेलक बूढ़ ई सभ।
हूँ।
हमहुँ सभ खेबे आब कनी काल मे अखन तऽ बैठल छै।
ह, हम्मू सभ कनि कालमे खायब।
हँ, खेबै कनी कालमे सभ पढ़े जाय छै ते बैठल छी।
ओ बच अहूँ घरमे बच्चासभ यए पढ़यवला
हँ, एगो हमर भाय छै, आर। एगो दियर छथिन, पढ़ै छथिन।
हँ, देखियौ। पढ़ै वला घरमे तऽ होइते छै, बच्चा सभ अपन पढ़ैत। आ हँ, हम तऽ खेलहुँं जामन।
हँ, हम तऽ एको गो नहि छुलहूँ हेन एखन तक
किया गाम घरमे तऽ जामु सभ रहै छै, ओनाहि गाछी मे।
एहि बेर गाछी मे कि भेलै कि जान गेलियै नहि आम फड़ले हन नहि जामुन फड़लै हन
हू
पहाड़ पर।